हलो
झूलेलाल भईया, कहिड़ो हाल
जी मां ठीकु आहियां, जय झूलेलाल तव्हां ॿुधायो?
बस शुक्र आहे मालिको जो, अॼु चङनि ॾींहंनि खां पोइ फ़ोन कयो तव
बस कमनि में इतिरा फा फाथा पया आहियूं, टाइम ई नथो मिले, सोचो त अॼु भेण सां ॻाल्हाए वठां, इन करे फ़ोन कयो
तव्हां सची पुछंदा न, जॾहिं तव्हां मूंखे भेण चवंदा आहियो न त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, की मुंहिंजे भाउ मूंखे यादि त कयो
हा, न न न भाउ त सदाईं भेनरुनि खे यादि ई कंदा आहिनि पर छा थींदो आहे, माण्हू पंहिंजी रोज़ानी सरगर्मियुनि में एतिरो त मसरूफ़ थी वेंदो आहे कम कार एतिरो माण्हुनि खे फसाए थो छॾे, त रिश्तनि नातनि जी सुध वठणु कॾहिं कॾहिं विस री वेंदी आहे पर वरी बि कोशिश कबी आहे, त भेनरुनि खे यादि कजे उननि जी तार वठिजे
हा पर ॿिन्हनि ते ध्यानु ॾियणो आहे, कमु पंहिंजी जॻहि ते कमु बि ज़रूरी आहे छोकि उन बिना गुज़ारो कोन्हे, पर गॾ में गॾु रिश्तनि नातनि खे बि निभ ॻाइण बि ज़रूरी आहे, कॾहिं कॾहिं यादि करे वठंदा कयो वक़्त वक़्त ते
हा, न न न मां त करण जी कोशिशि ई कंदो तव्हांखे ॿुधायां ई पियो मुंहिंजे त रोज़ ई दिल कंदी आहे त पंहिंजी भेण खे फोन कयां ऐं को न को ॻाल्हि कयां ॿुधाय त मूंझो ॾींहं कीअं गुज़रियो पर बस वक़्तु ई नथो मिले हिते ॾाढी ॾाढी बीमार लॻी पई आहे, त हुनजो ध्यानु रखणो पए थो, सार संभाल वठणी पए थी कॾहिं बीमार थी ती वञे, त अस्पताल में वठी करे वञड़ो पए तो, पो कॾहिं उनखे का दवा खपंदी हूंदी आहे एमरजेंंसी में, त दवा वठण जे लाइ बि वञिणो पए थो, दवा वठी करे हाणे पर थी, ऐं पुंछा हाजी
छा थियो थनि?
अ, असुल में छा आहे त हाणे हुननि जी उमिरि ॾाढी थी वई आहे उहे पंजहतरि सालनि खां मथे सां थी विया आहिनि, त हिन करे उन्हनि खे जेका बि वॾी उम्र जे लेखे जेका बि तकलीफ़ू थींदियूं आहिनि थींदी रहंदी आहे, कॾहिं खंग लॻी ॿी कॾहिं ॿियो बुखार अची वियो, कॾहिं ओचितो सहक चढ़ी थी वञे, साहु वठण में तकलीफ़ थिए थ त वञणो पए तो, अ उन्हनि खे अस्पताल में दाख़िल कराइणो पए थो, भर्ती कराइणो पए थो, त त ईअं कुझु न कुझु हलंदो ई रहे थो। नंढो मोटो कुझु बि थिए थो, ऐं छा थींदो आहे त भई बुज़ुर्गीअ में का नढी तकलीफ़ वॾी थिए त उहो वॾो आज़ार ठही वेंदी आहे इन करे मतलबु ध्यानु रखणो पए मथे छा आहे दुकान ते रुॻो पापा आहे ॿियो केरु त आहे कोन त दु पाण ते बि पीअ जो हथ वंडाइणो पए थो हुनखे बि मदद करणी पए थी। त इनीअ कमन में टाइम बि नथो मिले।
त मां त्वां समझी ती सॻा की वाकई में ॾिस ॾिस्ण में ज़िंदगी जेतिरी आसानु लॻे थी न वॾा न व ॿारनि में को फ़र्क़ु कोन्हे। ओड़ी ई सार संभाल उन्हनि जी करणी थी पए ओहिड़ी ही डोड़ डुक मां सम्झा थी भा, ॿियो ॿुधायो ॿियो छा पियो हले अॼुकल्ह।
त हींअर ई जेका आहे सा कम मां फारिख थियो वस त तव्हांखे फ़ोन कय मूं सोचियो पुछां ॿार कीअं अन गर्मी कीअं पियो हले ऐं छा पिया कयो अॼुकल्ह तव्हांजो छा कमु हले ॿियो घर बार संभालियो पिया या को नौकिरी वोकिरी बि कयो पिया?
बस भाउ हालु फ़िलहालु वर्क फ्रॉम होम जी पार्ट टाइम जॉब मिली आहे।
अच्छा ॾाडी सुठी ॻाल्हि आहे परमात्मा जो शखर
हा ॾिस घर जे कम सां गॾु गॾु चारि पैसा हथ में ईंदा त हू बि पंहिंजे लेखे ई कमु ईंदा ऐं हुजण घुरिजनि। अॼुकल्ह पंहिंजे पाण त जॾहिं पैसो कमाए करे ख़र्चु कजे थो न त हुन जी ख़ुशी ही ॿी थींदी आहे।
हीअ त तव्हां सही चओ था, अॼु जे ज़माने में जॾहिं असां ए आई जे ज़माने में में पोहुची विया आहियूं त औरतुनि जी ख़ुदि मुुख़्तयारी अञा वधीक ज़रूरी आहे। अहमियत वारी थी वई आहे औरतुनि जो पंहिंजे पेर ते बिहण ॾाढो ज़रूर इहा छाकाणि त अॼुकल्ह रुॻो अॼु जे ज़माने में हिकु माण्हू जी इ नकम आमदनीअ सां घरु नथो हले। ॿिन्ही माण्हुनि खे भले ज़ाल हुजे भले मुर्स हुजे हुननि खे पाण कुल्हे सां कुलहे में कुल्हो मिलाए करे जे पोइ आहे कमु करिणो पए थो जॾहिं तॾहिं घर जी गाॾी हले थी त तव्हां बिल्कुलु सही आहे, शाबश हुजे तव्हांखे त तव्हां जेको आहे घर हलाहिण जे लाइ एतिरी महिनत पिया कयो प घर का हा वया आहियो, त ॾाढी सुठ सुठी ॻाल्हि आहे परमात्मा तव्हांखे अञा सॻ ॾए।
बस भावा तव्हां इहे आसीसूं सदाहीं हुजन पर मां जॾहिं तव्हांजी मेहनत हिम्मत ॾिंसदी आयां न तॾहिं त ई मूंखे वधीक उत्साह जाॻंदो आहे की भि ॾिसो मुंहिंजो भाउ पीउ सां मदद करे पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ॿियो ध्यानु रखये त वाक़ई में सही आहे, असां ॿई आहियूं ई मेहनती है न
हा न सही ॻाल्हि चओ था, पर छा ई त तव्हांजी वॾाई आहे तव्हांजी माणता सो तव्हां मूं में एतरी ख़सलत ॾिसो पिया न त तव्हांजो मुक़ाबिलो मां नथो करे सघां महिनत में, छाकाणि त तव्हां घर ब संभालो पिया घरजी बि सार संभाल वठो पिया ऐं ॿाहिरि बि नौकिरी बि ॾिसो पिया डबल व बर्डन खणो पिया तव्हां पंहिंजे कुलनि ते त मूंखे लॻे थो त इहा जेको औरतुनि में जेका सघ आहे हू असीं हुनजी पूरत करे ई नथा सघूं पो असीं पुॼी नथा सघूं, तव्हां जेतिरी महिनत कयो था
न न, मूंखे लॻे थो ॿई गाॾियुनि जा जेका ॿ पैया हूंदा आहिन बिना साइकिल ॿ पैया हूंदा त साइकिल न हलंदी मुंहिंजे ख़्याल सां तीअं ई चाहे मर्द हुजे चाहे औरत हुजे ॿई पंहिंजे जे पंहिंजे लेखे पंहिंजी पंहिंजी ज़िमेदारियूं सुठे नमूने निभाइनि तॾहिं ई वञी करे गृहस्थी जी गाॾी अॻियां वधे थी।
हा ही त तव्हां बिल्कुलु सही चओ था, पर छा आहे अञां त असीं प्रणयल कोन आहियूं हूं हिन करे असांखे, हिन जी अहमियत जे बारे में बि ख़बर कोन्हे तव्हांखे हिनजी अज़बत जे बारे में वधीक मालूमात आहे छाकाणि त तव्हां हुन खे जीए रहिया आहियो तव्हांजो उहो ज़ियापो ठही ठही वियो आहे आहे जेका गृहस्थी आहे हिकु घर धयााणी ऐं हुन सां गॾो गॾु ॿाहिरि जी बि जवाबदारियूं तव्हां पूरियूं कयो पिया। त हीअ तमामु वॾे में वॾी ॻाल्हि आहे असांजे वक़्तनि में जॾहिं मां रुगो घर जो कमु कंदी हुई पर अॼु जी जेका औरत आहे, उहा ॿाहिरि बि कमु करे पई ऐं घर जे अंदर बि कमु करे पई त हुनजे लाइ कम वधी विया आहिनि पर हू अञां बि जेको आहे सो पंहिंजे अंदर हिमथ रखे करे हिमथ धारे कम करे पई त हिन सां वॾी ॿी काई ॻाल्हि थी नथी सघे ऐं तव्हां हुनजा मिसाल आहियो।
मूंखे लॻे थो की हा मां करण लाइ बि हिकिड़ी सुठी छोकिरी ॻोल्हियां हा, ॾाढो समझदार थी वियो आहे मुंहिंजो भाउ
न न न अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां मुहिं जे लाइ छोकिरी न ॻोल्हयो घर जे कम में मदद कराइण जे लाइ को ॻोल्हयो हिक छोकरी जेका तव्हांखे घर जे कमनि में मदद कराए
न न, हिक सही उम्र ते शादी बि ज़रूरी आहे हिन में अहिड़ी लॼाइण वारी काई ॻाल्हि कान्हे
हम्म हम्म पर अञां त मां नंढो आहियां अञां मुंहिंजी उम्र कोन थी आहे मां ॾाढो नंढो आहियां अञां अञां मां हिन जे लाइ पंहिंजे पाण खे तैयार महसूस नथो कयां त हेतिरी वॾी जवाबदारी निभाए सघां हां, डिसूं था जॾहिं कुझ जवाबदारियूं या त हुननि जी सूरत हाल मटिजी वञे या कुझु हुनमें, ॿियो थोरो सो सुधारो अची वञे त ॾिसूं था नई जवाबदारी पोइ पाण ते हमवार कंदुसि अञां त फ़िलहाल त अहिड़ो को मूड कोन्हे मुंहिंजो
जॾहिं बि थियई न, मूंखे ॿुधाइजे ज़रूरु
हा, अञां त, छा आहे न त जीअं मां थोरो मोटो ज्योतिष ते थोड़ो घणो यकीन रखंदो आहियां, त छा आहे मुंहिंजो अञां शनि जो डहियो हले पियो त त अञां छंछरी आहे त ग्रहचारीअ जे करे मां हींअर थोरो सो हिन सां परहेज़ कयां पियो ऐं ॿ हज़ार अठावीह ताईं त मुंहिंजो को प्लैन त मां शादी कंदुसि, पोइ अॻिते वञी करे थोड़ा जेकॾहिं को आसार हेॾा ठहंदा जंहिंमें कुझु मूंखे हिनमें सवलाई लॻंदी त पोइ भले कंदुसि पोइ तॾहिं तव्हांखे ॻाईंदासीं
अरे भा, कहिड़े चकरनि में फ़ाथल आहीं ज्योतिषनि सां गॾु हुन शनि त हिन भॻवान ई सॼा ॾींहं ॾीणवार ठाहिया थईं देव वॾा की भॻवानु वॾो, हिकु भॻवान खे संतर तंत्रनि मं रिझाइण को फ़ाइदो न थिए यको सिधो मालिक खे पंहिंजी अर्ज़ी लॻाए ऐं हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, अच्छा कहिड़ो हिन जहान में पूरे तौर सां सम पूर्ण रूप सां जंहिंके चइजे हू ख़ुशि आहे
केर बि कोन्हे, इहा ॻाल्हि त तव्हां सची चई तव
हलो जेको मां मञां थी ज जंहिंजी छटिययूं बराबरि छटीह गुण मिलिया जंहिंजा त छा, उन्हनि जी ज़िंदगीअ में वञी झांके ॾिसो पोइ मूंखे ॿुधाइ भा, हूअ बिल्कुलु पूरी तरीक़े सां ख़ुशि आहिनि?
हा, न इहा त ॻाल्हि सही आहे, ॾिसो इहा ॻाल्हि मां बि समझा थो पई परमात्मा ते रख घुरजे पर पंहिंजी ज़िंदगी में एतिरा त एतिरा त लायूं चाढ़ियूं ॾिसी वरतियूं आहिन, ता हाण हिमथ न ती थे, ही त रुॻो पोइ माण्हू पंहिंजे दिल खे क विंदराइण जे लाइ बहाना ॻोल्हे थो वठे त मूं बि इहो हिकिड़ो बहानो ॻोल्हियो आहे हींअर हिमथ कोन्हे त, शादी नथो करे सघां ऐं पंहिंजे पाण खे जेक
हा मिञजे, न न ज़रूर हर शइ अगर जे मालिक ठाही आहे त हर कंहिंजो कुझु न कुझु फ़ाइदो हूंदो ई हूंदो पर न मुंहिंजे ख़्याल सां विश्वास ऐं अंधविश्वास जे विच जी लकीर खे ज़रूर ध्यानु रखिजे, रखो विश्वास रखो पर अंधविश्वास जे करे की न-न अञां बिल्कुलु कोई सुठो मौक़ो मिले न्याणी सुठी मिले पोइ इन शनि खे न ॾिसिजो
जी जी जी जी जी तव्हां सही चओ पिया, मां हिन ॻाल्हि खे ज़रूर पंहिंजे ध्यान में रखंद सि बाक़ी तव्हां त आयो मुंहिंजी रहनुमाई करण जे लाइ सदांई।